हेलो हेलो हेलो
आवाज नहि जाइ छै
तू बोले छै सखी तब ने आवाज आबै छै तू बोलबे न करे छै तऽ का हाल चाल छै सखी
निमन छै अपन बताब
सब बढ़िआ छै सखी तू अपन बताव घरमें सब परिवार सब बाल बुतरु सब कैसन छै
नीमन छै हमार बुतरू त उ खाली बदमाश सी करै छियै
ह हँ बाल बुतरू तऽ नटखट होबै छै सखी आओर वहाँके मौसम कइसन छै
यहाँके मौसम त नीमन छै
हू तऽ तू कुछ पूछबे न करै छैे सखी खाली हम ही बोली
वहां के मौसम कइसन छै
आनन्द ल
अहाँके तऽ
यहाँके मौसम यहां के भी मौसम ठीक छै आज तो शाम से मौसम अच्छा करे जाय छै हवा एकदम जोर जोर से चले छै तऽ मन ठीके लगे छै दिन मे बड़ी गर्मी पड़े छै सखी और भोजन पानी के आज का इन्तजाम छै तोहर यहाँ
हमर यहाँ रोटी सब्जी तरकारी बनल छै
हं ठीके छै गर्मीमे जादा तेल मसाला नहि खाबेके छै न तऽ मन गड़बड़ाइ जाइ छै
त हमारे यहाँ
हलो
आओर तुम्हार यहाँ का बनल छै
हमार यहाँ तो सुबह आज रोटी आ परोड़ के सब्जी बनय छै आज एकादशी छै ने तऽ हमार माय आज भात न खाय छै से रोट टि आर सब बनय छै आओर अभी तो रात मे माई के मन रहे छै छोला भटूरा खाय के तऽ छोला तऽ हम बना देबे छै भटूरा जखनी खाय के मन रहय छै तखनि छान देबल जाइ छै
हँ
आओर सखीं तोहर कहीं
ठीके छै
तोहारके कहीँ घूमयके प्लान छै कि न छै
हमारके तो घूमयके पलान भेल छै पर कोनो इनखा के तब बियत नीमन ना लागे के छै तो ना जायगा होइ
कहाँ जा जाय के तैयारी छै
इं इहीं इहीं के बड़ी प्रसिद्ध मन्दिर ह हो है होवे है रजरप्पा वही जायके छै तब जमा ने ख जया पांडबा
हँ सखी ब्रजराप्पा के तऽ बहुत ते मान्यता छै वहाँ शक्ति पीठ छै
हँ ई बा त' ठी क तऽ रहय दै छै
और तो हर घरमे बच बुतरुका करै छै आज पढ़े जाइ छै कि न जाइ छै
पढ़ैे तऽ जाय कऽ जायबे करै छी पर रहबे नहि करै हइ
ओ अभी तो छोट बुतरू हो तऽ तइ ध्यान देबे केपड़ी
ध्यान जब तक हम बैठब तबी तक रहल छी फिर रो कानहे लगे छी घरे जा घरे जा छी
हँ थोड़ा थोड़ा बैठेके अभ्यास करै छै ओकर बाद तऽ फिर अच्छा स्कुल अच्छा विद्यालयमे नाम लिखा देबै छै
हमनी के भी यही सोच है
नीक नीक सोच छै बहिन नीक सोच छै और सखी तोहार इलाकामे पेड़ पौधा सब छै कि तू शहर के इलाकामे रहै छै
हमार इलाकामे त तनी मनी पेड़ छै आ हमनी तो सारी इलाकामे रहबै
हँ
हं दूरे दूरे तनीमनी पेड़ पौधा दिखे छै तब त' मजा प्रखण्ड मे उतने पेड़ पौधा न हिं छै सभे जगह तऽ
सभे जगह लोगन सब पेड़ के काट के जमीन बना के ओकर मे घर बनावै छै यही सब के तो प्रभाव छै कि एते गर्मी पड़े छै पहले जमानामे एते गर्मी पड़य छै पूर्वज लोग बताबै छै कि हमनी बिना पंखा लाइ ट के अच्छा से जीवन व्यतीत करै छै
ई तो ठीके कहे छै आजकल के तो सब अपन सुविधा के अनुसार से सब बनावल छी जेने तेने पेड़ सब काट के जमीन
ह लेकिन युवा लोकके जागरूक होबे के पड़ी तभी वातावरण सब नीमन रहै छै सखी नहि तऽ एक दिन तो सांस लेबे के भी हवा ना मिलै छै अगर यही लगातार अगर पेड़ पौधा कटै छै तऽ एक दिन ई सांसो ऑक्सीजनो हमनी खरीदके परै खरीदके लेबे पड़ै छै
हँ ठीके कही ई तो होबे करत कभी ने कभी तो हमनीके ई सब
समस्या आ हँ सखी हमनी तो फिर भी थोड़ा बहुत प्राकृतिक संसाधन के प्रयोग उठा लेबे छै फायदा लेकिन आबय वाला समय मे सब बाल बुत तरू लोक के बड़ी प्र बड़ी समस्या आबै जाइ छै सखी
ई तो बात ठीके कहै छी आओर आबत
और सखी बताबह तोहार इलाका में अभी गर्मी मे बिजली के का एं का रवैया छै
हमार इलाका मे तऽ बिजली के रवैया ठीकी रहल छी कभी कभी तनी मनी बिजली जाइत छी पर हमार यहाँ तो इन्भर्टर छी
ओ तब तो तो बर लोग के प्रॉब्लम न होबयके छै हमारो इलाकामे जरी मनी बिजली कटे छै लेकिन अभी गर्मी में पानी के बड़ी समस्या होबै छै सखी बड़ी सम स्या जब पानी आबै छै त लाइन न रहै छै बिजली कट जाइ छै जबकि बिजली आबै छै त लाइन पानी नअ देबय छै दिन भरि खाली पानिये के समस्या मे समय व्यतीत हो जाइ छै सखी आओर सख ई कार्या के काज कैसन चलै छै
कार्या के काज त नीमन य चलै छै जब समय मिलै छै तब तनी मनी तर लेबे छी तब आर बुतरू कभी कभी जने तने चल जाइ छी देखे पड़ै है
हँ ओ हां सखी कार्या के कार बरी नीक छै दू पैसा आ जाय छै घर गृहस्थी के सारा काम निपटा के भी इंसान काम कर लै छै त जर तुन पर परिवारमे सुवि धा होबै छै दू दू पैसा आबै छै त
हं ई तो बात ठीके कहय छी
हुं
आओर बताब' अप हमर माइ के हाल चाल केसन छी
हमर माय के तऽ हाल चाल सब ठीक छै सखी तू बताबह तोहार मााय के हाल चाल सब कैसन छै
हमार माइ के तऽ हाल चाल ठीके छै
हँ ठीक हइ सखी एगो काज आबय जाइ छै से हम फुुरसतमे तोहराके कॉल करैत छिय ठीक सखी नमस्ते सखी
हमहुं जायत छी जरी अपन बुतरुक के देख एलै छी ह